हेलो हेलो
हँ
आब आवाज ले आवाज बहुत लेटके पहुँचैया
आबैया
ह्म दे लेट नहि अवाज बजैयौ आओ तेजीमे बाजले जइयौ आ कारज पूरा कै ले जइयौ आँ
हू
तबियत ठीक या ने
हँ सब निर्मल है
आँय
उतब निम्न या
हँ निम्न या न आ निमने निमने रहै
अ-अहाँ अपन ह अहाँ अपन
की बाजलियै
अहाँ अपन बाजियौ अहाँ कइसन तबियत भय
हँ हमरो बहुत निमन या दू दिना दू दिना रहल रह बहुत खराब आब आइस कछु निम्न भेल हू
हँ
छोटका दबाय छोटका दबाइ लए कऽ देलक रह
हँत क
दबाइ खेलियै रऽ कोन दबाइ देलक रहऽ अभी नहि खेलियै दबाइ देलक कि नहि देलक
आ दबाइ रख देलकै रहऽ मतलब मतलब देलकै नहि देलकै रहऽ
उएह खा गेलै
अरे नहि रूम मे है रखा ह
तऽ
ल ल ब खेलियै हन नहि अभी
किया न खेलियै खा लतियै रहए दबाइ खयबै तब ने तबियत सही रहतै
क फोन आ गेल रहै न
अच्छा फोन आबि गेलै दबाइ खेनाइ भुलि गेलियै
हँ
आ
खातीयै खात आगि देल जाइत छै ने खेते खात खाना खेलिए खेत आइ गेले
अच्छाऽ अभी कोइ दिक्कत नहि ने या ए त
त उतना दिक्कत नहि
अच्छ ठीक है दिक्कत नहि हाए दबाइ नहि खााय के दिक्कत होत तऽ दबाइ खाइ लेब अच्छा सौ अ सौसूतासँ पहिले गैसवला खााय ले अच्छा अब राखू आगाँ कारज पूरा करू